हँ सखी बोलअ हँ सखी की हाल चाल छै नीमन छियै
हम आब तो ठीक केसन छै
हमार हाल चाल भी
हमार
बड़ी दिन बाद बड़ी दिन बाद गाँव आइली आइलीयै बड़ी दिन बाद गाँव अयलिय शहर शहर के कनि बदल गेली अछि गाँंव में तो सब कुछु ना बदली छियै गाँवमे तो बड़ी दिक्कत छियै
गाँव वला के त पानि परै छै त
कुछ लोग के भी अच्छा लगे छै कुछ लोग के तो खराब लगे छै अ शहर मे तऽ पानि तऽ पड़व न करै छै आ पड़े छै तऽ पूरा पानी भर जाबे छै रोड पे
हू गाँव मे ना त ह सही कहलियए शहर तो चमके रहे कही मॉल बन जाय कहीं सिनेमा घर कही मेट्रो लेकिन हमार गाँंव में तो ई सब नइ रह नइ आबो तोक कच्ची सड़क सड़कों न ह रात मे तो बिजलीए नाइ अन्धार मे जे अनहार में निकले पड़े छियै आ स्कूल
हूँ
स्कूल छै त मास्टर नइ छै
विकास त कूल विकास तो कतैइ अछ
हूँ हमार इधर तो भी अभी दु दूगो मॉल नये नये खुले रहे छै
स्कूल एगो खुलल रहे छै मंदिर बनि रहल छै
वहीं तो हमार शहर तो चमकते जायल छियै शहर मे तऽ विकास दिखे छै लेकिन हमार गाँव मे तो कुछो विकास नहि दिखे छै छै कहे के तो पछत्तर साल आजादी के भय गेल गेलै लेकिन गाँव के हालत देखू वही बरस बरसात में घुटना भर पानी भर जाय छै की चड़ से वैसे बूढ़ पुरान तो कीचड़ में चलै ही ना पा रहे गर्भवती महिला के अस्पताल लेल जबाक होइत छै छै तऽ तऽ जान पे बनि जाइत छै सड़के नीमन नहि छै एतो
हुं
आ और वहीं वही शहर मे देखा सब चीज के विधि व्यवस्था नीक छै सड़क भी नीक छै अस्पताल भी नीक छै बढ़िया बढ़िया डॉक्टर भी छै
हुं एह अतो सबके हाँ सरकारी हॉस्पिटल में तऽ फ्री इलाज भीहो जाबे छै गरीब लोक तऽ बड़ी नीक छै कि मतलब फ्री मे देखा देबे छै
हुं वही तो सरकार तऽ बड़ी सारा योजना निकाले छै ह भ ह ह लेकिन लेकिन सरकार तो सब योजना लगा देल लग छै छी लेकिन ओ सड़क मुदा सड़क नहीं बदली ठेकेदार लोग आधा खा जाई छै आधा सो नेता खा गेल नेता खा जाय छै ता विकास भय छै
ह
आर तोहार शहर मे तो सब चीज नीमन छै ने
हँ अभी तऽ धीरे धीरे पुल बने छै तऽ रोड बने छै तऽ मन्दिर बने छै हॉस्पिटल तऽ बनबे नऽ करै छै जहाँ तहाँ जहाँ तहाँ सरकार खाली मन्दिर बनाबै छै मन्दिर बनाबै छै
आर बिजली के हालत कैसन छै
यहाँ तऽ बिजली के हाल तो बड़ी नीक ही छै कहे कि अभी तऽ खाली लाइन कटै छै तऽ लाइन कटे छै थड़ा देरी फिर चल लागे छै
हुँ लेकिन गामन मे तो ऐसन नहि छै सखी बिजली के हालत देखू तऽ दिन मे चार घंटा आवैत अछि ओहो लोको वोट गर्मी मे मे पंखा नहि चलात अछि बच्चा के पढ़ाई चौपट इन्वर्टर जेकर छै ने ओकर तो नीक छै ओकर तऽ बहुत ठीक छै लेकिन गरीब लोगन के पास एते पैसा हँ छै जे क इन्वर्टर खरीदे छै
ह इह से तो अभी हमार बाबूजी तो लागे छै इन्वर्टर नया खरीद के ब ओवला बड्डी खराब हो जावे छै आधे घंटा मे खराब हो खतम हो जाबे छै तऽ गरमी खूब रहै छै तऽ हमर माइ तऽ बोलै छै कि लागै जरूरी होइ छै
हुँ ह तऽ हइ छै अभी अभी तो इन्वर्टर के भी सुविधा छै लाइन के भी सुविधा छै और आओर पुरान जमान में तो लालटेन के युग छले लोगन तो लालटेन से सब काम कर लिये छलै अभियो तो अभियो गवनमे यही बात छियै अ सोलर लाइट लगल लगल छै
हुँ
लेकिन प पंचायत मे छह महीना में खराब भए गेले तो ओकरा कओ ठीक करा वाला न है तऽ सोरल लाइट भी खराब पड़ल छियै तऽ पूरा गाँंव आधार रहे छियै
हुँ
इहाँ त लाइन काटे छै गरीमे तऽ खूब देरी लाइन काटे छै आ ठंडा मे तऽ लाइन काटबे न करे छै काटे छै तऽ दू मिनट फिर दे देबे छै
हुँ हुँ वही न सहरनमे तो ओ सब चीज ठीके छै शहरमे तो अ सरकार अ पानी भी ठीक के आबे छै सरकारी पाइप लगल छियै कि ने
ह
सरकारी पाइप लगल छियै कि ना
हँ हमार घर मे तो ई वाला लगल रहे छै हम ओ घड़ी लगल रहे छै तऽ तऽ लगे छै कि बीस बीस की पचास पचास रु पय लगे छै तो हमर माय ते लगवा लेवे छै तोहार घर मे लगल छै
ह हँ
तो हर घर मे सरकारी नल लगल रहे छै
ह नहि छै सरकारी नहि तऽ नहिई छै समान ह तू ह ग मोटर लगल छीयै आऔर चापकल छीयै लेकिन गर्मी में तो ओहो चापा कल सुखा जाय छियै गाँवमे एक कटा टंकी छैक
हूँ
ओ ओकरे से गाँव वालन के पानि आबे छै एक घंटा आ दैत दैत छैक आओर ता
हमारे यहा तो हमार माई बहुत ही सब लगाबे रहे छै तब माय माय
ह
लगा लेल छै अलग रहल छै
सरकारी
हँ तऽ सरकारी नलके कोनो ठीक छै कह अभी ऐस अभी तो ओकरोमे है से दूषित पानि आबै छै कभी कभी तो पियए लायक ना रहै छै ओकरा पी पी के तो लोगन के पेट भी के बिमारी भी भय जाइ छै
हम घरमे तऽ बड़ी नीक पानी आबे छै एकदम साफा आबै छै
हू हँ तो शहर वालन के तो ठीके पानी दिये छियै लेकिन गाँव वालन के तऽ पानी नल वला सरकारी नल वला पानी आबे छियै त खराब पानि आबै छियै
हू
बहुत लोगन तो आरो लगा के अ लगए लगाबै के पाइप खराब लगल छै
हूँ
लेकिन सबके यहाँ तो आरो नहि ने लग रहल छियै
ह
ठीक छै तऽ
ठीक छै तऽ सखी प्रणाम
हा नियमन रहै छियै